पुलिस सिगरेट त नमस्ते हाँ नमस्ते
नमस् क नमस्कार बोले क क हँ सब नीक छै आब अहाँ अपन बताउ न अपनेके सब नीक छै
सब नीक छै घर परिवार लोक सरुआ के सब नीक छै
हँ हमर सभ घर पे परिवार लोक सभ नीक छै अहाँके सभ नीक छै
हँ हमरे घर परिवार माता पिता भाय बहिन सब नीक छै आओर बता खाना पीना हो गेल नीक छै
ह हमर खाना पीना तऽ हो गेल छै अहाँके खाना पीना सब नीक से हो गेल छै
ह अभी तऽ खाना पीना खैने छी वह खैलिह कि रोटी सब्जी ओर चटनी और सलाद खैने छी तऽ वही ओ ठण्ड र पीनीए कप गर्मी न छै और बताई काल रात मे बारिश भेल कि छै कि नहि आर ओ साइड
हँ एनाहु भइल छै लेकिन उतना न भैल छै जितना होयके चाही
अ नहि तऽ हमर साइड तऽ बहुत जोर से बारिश होए के छै तीन से चार घंटा लगातार बारिश होइ छै और हमर तऽ लाइटो के दिक्कत हो गेल छै र मे रात भर लाइट कट रह क्ष तऽ मोबाइल उर सब चार्ज न छै तऽ काफी दिक्कत होइ छै अउड साइड ला न कटे छै बारिश
न न हमनी तरफ ई सब दि न भेल छै हमनी के तरफ त आजू लाइट के आजुओ बारिश बड़ा भेल छै आजू मतलब हम एऐले छी ने आज ने कले ने एऐले छी कलहे खूब बर्षा भेल रहल छै न हमरा त अत्ते पेड़ न टूटे छै अहाँ के तरफ टूट जाइ छै की
हँ हमर बड़ पेड़ लै छैय उ पुराना पेड़ रहय छै त उ परिसवा मे आ दुकानमा मे का भेल छै पेड़ाबा गिर गेल छै काफी दिक्कत होय छिय पेड़ाब गिरे के कारण छै ने तार उर टूट जाइ छु ओहि के कारण लाइट नहि रहे छै तऽ काफी रात पर दिक्कत रहे छै नीन्द नहि लागे छै पंखा न चले छै काफी गर्मी रहै छै त हम का कनि छै गनी ऊपर ले के खटिया छै बिछा वाला ऊपर छत पे जाके बिछौना बिस्तर बना के छै वह सुत रहे छै त रउआ छत पे सुतै छै कि नहि गर्मी मे
न हमनी तरफ तऽ लाइट रहै छै तऽ नहि सुतै छै हम हमनी तरफ खूब मच्छर कटै छै एल नहि सुतै छी
ओर बताय छै खाना पीना मे खा का का खानै छै
हम तऽ खयने छी दाल भात चावल आ अंडा खूब नीक बनल रहे छै आज के खाना त खूब खैलै छी
आ ओर बताय नी छै आम के लीची के सीजन के पेट सब कट गेल छै राउ साइड
आ नहि आमके पेड़ काहेला कटै छियै आज तऽ आमो हम खयले छीय आ आब नु आममे स्वाद आबय लगै छै आब जाड़दा खूब नीमन लागै छै
गाछ के जादा खायल छै कि किनावली जादाा खायल छै
हम तऽ गाछ के आम खाइ छी लेकिन हमरा की आ नलो ठीक नीक नीक लागै छै काहके ओकर रंग खूब बढ़िया लागै छै देखे मे खूब सुन्दर सुन्दर लागै छै ना
हर ओ बात तऽ सही कह तानी छै आ ओर बताई आर आम लीची के पेड़ रहै छै कि न
ना हमरा तरफ तऽ आम लीचीके पेड़ खूब छै लेकिन दिक्कत ई छै कि वर्षा होइ छै ने खूब तेज आंधी आबै छै तऽ कितना पेड़ टूट जाइ छै
तऽ राउर अपन राउर अपन आम लीची के पेट बाँटे छै कि न कि लोक के पेड़ आम लीची के पेड़ बाटे छै
न हमर अपन आम लीचीके पेड़ छै हमर अपन कटहलके पेड़ छै हमर अपन औराके पेड़ छै ई सब हमर अपन पेड़ छै
नहि तऽ हम तऽ सुनै छियै कि जेकर आम लीची के पेड़ ज्यादे ज्यादे रहै छै नु ओ उका करै छै पेड़ो पेड़ उर बेच देबैय छै तऽ रउआ के आम लीची के पेड़ छै बेचाय छै कि ना
हाँ अहाँ सही सुनै छी जेकरा पास ज्यादा होकै छै ओ बड़ बड़ व्यापारी से अपन आम के पेड़ बेच दैबैय छै ठीक छै आ व उहे व्यापारी तब अहाँ लोक के शहर मे जाके आम बेच बेचैय छै
हँ ओ बात तऽ सभ नीक कहै छै सस्ता पेड़ कीन लेबै छै आर जब फल आबै छै ओ शहरमे आके बेचै छै तऽ रौउआलोग रौउलोग तऽ सस्ते बेचै छै पेड़ ओर
न नहि गाछी सब तऽ नहि बिकाइ छै ओहिमे बड़ा मेहनत लागै छै जैसेकी अहाँके एगो गाछी मतलब गाछी सबके एगो फलोट होकै छै तऽ छै एगो कतारमे बीस बीसगो गाछी होकै छै पचीस पच्चीस गो तीस तीस गो पचास पचास गो होकै छै गाछी काम करे छै सबसे पहिले अहाँ के गाछी खरीदै छै ओ दू सौ रुपै त छ छ लाख तीन तीन लाख ऐसे दे देबई छै प्लस ओ ओकरा बाद ओ गाछीके ओ दबाई कटे छै ओकरा बाद फिर अगला साल फरे केना फड़इ ओकरा पत त नहि होइ छै त देखै छै तऽ जुआ तरह के होइ समझे कि अगला साल फरे न फरि पतो नहि चलै छै अहाँके अहाँके तऽ खरीद लेबे छीये ओकरा बाद अहाँके दू चारि गो गाछियो देऽ देबै छै कि अहाँके ओहिपर से आम तोड़िके खाइ छी तऽ एतना सब चीज होइ छै अगर ज्यादा फड़ गेल तऽ ओकरा नफा छै अगर कम फड़ गेल तऽ अहाँके घाटा छै आ ज्यादा अहाँ के ना घाटा छै ओकरे घाटा छै अर ज्यादा फड़ गेल छै तऽ फेर अगलाा बार फेनू आम के व्यापारी सब अहाँके गाछी देखे छै तऽ ओखन के भी आबै छै तऽ आओरी दाम बढ़ जाइ छै समझली
बात त रौवा निक कहे छै हमरो सरफ तऽ पेड़ पौधा रहै छै आम लीची बहुत सारी पेड़ पौधा रहय छै तैला तऽ पेड़ पौधा न रहैय छै सब कटा दै छै त घर के बगलेमे पेड़ सब रहै छै कि दूर रहै छै
आइ न न हमरा घर के बगलमे पेड़ उतना न न रहे छै पेड़ तऽ मतलब बगीचामे रहे छै मतलब की जेने सारा बड़ा के खेत होकै छै ओ तरफ पेड़ होकै छै
ओ तऽ आम ची खा छै खा तान कि छै ने
हँ हम तऽ आम लीची खााय छी आ आजुए से तऽ आम खाय लागै छै अभी तक तऽ इसे पहिले हम कहा जाादा खैले छी एसे पहिलेहो चार पाँच गेल आम आवल हमरा घरे दस दिन हो गइ छै हम अभी तक एक एकगो आम खैल रहै लेकिन आजू अगर चिखले फे नु तऽ खूब नीक लागै छै आम ता जरगु वाम खली छी पहली बार फेर आ काल् से फेर आम खााय छी
खाय छै कि डम्भा खायल छै कि मालदह खायल छै कि बीजु खायल छै
न न अभी तऽ जर्दे होइ छै जर्दे खााय छी हमरा जर्दा बी्जूक नीक लागै छै ओतना
से कि आम खा छी र खो छी से अच्छा लागे जी
देखू चूड़ा में तऽ ऊ नु आम छौरा कहै छै जेमे गुदा जर्दा मे कूदा कहाँ जार्दामें जदा ने गुदा त थोड़े होै छै ओ जारदा मतलब छोट छोट न मकै छै ओकर बाद ओका ठेस आम कहै छै तू गम काटि काटके खूब खाइ छी ओम जुड़ा मैना जो जो आम मतलब के बाद मे आम आबल जाइ छैनि बड़ बड़ आम आबइ छै गोल गोल जाइ छै तऽ ओ ओकरा चुड़ा के जोरे खाइ छी तऽ अभी तऽ हम न खाइ छी खाना जोरे न अभी सीधे काट काट के खाइ छी
आओर ओ बात त नीक कहै छै जर्दा के आम तऽ थोड़ा छोट छोट होइ छै लेकिन बहुत ज्यादे मीठ मीठ होइ छै तऽ ओ क के हमी तऽ इतरे खााय छियै क करै छै कि चढ़दा आम् के आरी आरी छिलका छिल लेबे छै आओर चीन के चाकू से ओकर काट देै अ आठी निकाल दिबै आओर दू तीन कटोरा भर देे छै ओकर बाद आराम से गुदक खााय छै त नीक लागे छै और बात कह सही कहे छै के रोटी और चूड़ा से भात से तनका आम निक लागे छै जे गुदा ढेर होइ छै ने तऽ ओ कह छै छिलका नाल छै हाथ से पूरा गाड़ी छै तऽ रस बहुत निकले छै ओसे रोटी नीक लागे छै तब डमका आबे छै छेरवा गाँव मे
न आबै छै लेकिन उह तनि दिकलेट से आबै छै
ह त बात रउआ नीक कही छै भल पल ज त बीज आम आ छै तऽ खाय छै तऽ हम तऽ जा दे आ बिजी न लागै छै तऽ देख देखे छी क लीची के सीजन खतम होय छै नाम मिले छैय हमर साइड रउआ साइड लीची मिलै छै अभी
न हम तऽ एहि बार लीचियो ना खााय छी एहि बार हम कहाँ लीची खायले छी बड़ा मतब मतलब की एहिबार के लीची हम देखे छी तऽ ओहिमे पिलवा दिख जाइ छै तऽ हमरा घिन लागै छै तऽ हम न खााय छी लीची
पिलुआ कैसे पड़ जाइ छै लीची में हम तो आज तक पिलुआ न देखे छी लीची में खाली देखे छी खटटा मीठा और सर गेईल
उपरवस जो होकै छै जेने से लोग छिलै छै जेमे लकड़िया रहै छै
हँ देखैय छीय हम
आ ओहिमे उज्जर उज्जर रहैत छै ओहि लए हम नहि खाइ छी लीचीमे बड़ा कम खाइ छी
आओर ओ बात सही त बात सही नीक कहै छै लीची काफी पिलुआ लागे छै तऽ ओ नया पेड़ से टूटल लीची थोड़ रहै छै जन सर जाय छै ने ओहिमे
न तऽ लीची नानु रहै छै पिलऽ लागि जाइ छै आ लीच एक टूटलाके एक दिन बाद ओकरा पानी मे रख दै छी तऽ एके दिनमे खतम करे के पड़ै छै ओकरा बाद तऽ बेकार लागै छै ओ कतौ सुख जाइ छै ठीक छै अहाँसँ बात करिकऽ खूब नीक लागै छै
हमरो बहुत नीक लागे